हा।
ह भेण जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल भेण।
हा, ॿियो ॿुधायो सभ? सभ बढ़िया भेण।
कयव रोटी वोटी कयव मंझंदि जी?
कयऊं ता, कढ़ी चांवर ठाहियूं ता अॼु,
हा, बढ़िया ठहंदी आ कढ़ी पाण सिंधियुनि जी,
हा, कढ़ी त पाण सिंधियुनि जे सभिनि खे वणे ती।
हा, सिंधियुनि खे वणेव ती भेण, बयााणनि खे बि पंहिंजी वण दी तव दायूं मांयूं ईंदियूं आहिनि त चवंदियूं आहिनि ठाहे ॾे मांखे।
हा भेण।
मांजे लाइ बि ठाहजांइ ठाहजें त,
हा, मांहिंजी त भेण खाईंदी आ, पो चवंदी आ मांजी मम्मी जे लाइ बि ॾींजें, मम्मी खे बि वणंदी आ। अचछा ठीक आहे खी खी लेंदी
न हे खटाण वटाण विधी तव?
न इन दफ़े भेण न विधी आ, खटाण। हिन दफ़े पो मूंखे टाइम ई न मिलियो, न त मां विझंदी आहियां अंबनि जी बि, मिर्चनि जी बि, पंहिंजी निणान जी धीन खे मुंहिंजी अम्बन जी घटाण ॾाढी वणंदी आ, उहे ओ बाज़ारि जी न खाईंदियूं आहिनि।
हा।
वेचारी ॼाणी मामी अचार न विधी ती मां चयो बेटा हिनई दफ़े मां न विधी आ ॿारिइन। थिय न ॿाहिरि रहंदी आ न्याणी त कॾीं सुको- फुको बि माण्हू खाए तो न भेण,
हा सही ॻाल्हि आ भेण।
हा, हिअं उह कमु कंदी आ, पा
स सॼी रोटी हली वञे ती सुठी।
हा, हाणे हूअ ॿाहिरि पांहिंजे कम में लॻल आ, त भेण ॻाल्हाईंदी त कॾीं -कॾीं थीयंदी मामी बसि उ खिचड़ी ठादी आ, उह ई खाईंदमि। खिचड़ी हुजे, दाल चांवर हुजे, ॿार कमनि में लॻनि न -न भेण पो रोटी जो का
नथा करे सघनि हा पोइ
पर ऐं पाण खाए क त पोइ पहुचे त कीअं करे
हा पोइ दाल चावल खिचड़ी सां खटाण सुठी लॻंदी अथव
हा त उहो ई खाईंदी आ
मां बि खटाइाण न विझधी आहे मुरब्बो ठाहियो आहे ॾह किले जो
कीअं ठाातो थव भेण मुरब्बो
मुरब्बो असां माना तोता परी अम्भन जो ठाहींदा आहियूं
छा भेण हिते न मिलंदा आहिनि मां ॿुधो ॾाढो आहे की उजो मुरब्बो ॾाढो सुठो ठहंदो आहे
हा भेण ॾाढो सुठो ठहंदो अथव हुननि जो बढ़िया गरियल बढ़िया ठहंदो अथव खट्टो बि न लॻदो तव वधीक वनी करे कटे करे चङी तरह धोईंदा आहियूं ॿ टे पाणी कढूं सॼी मर जीअं निकिरी वञे या कांत सां कटूं था त मर मर लॻे थी न अम्भनन में
हा हा
हा त पोइ उनी खे पोइ धोई करे ॿिनि टिनि पाणीनि सां धोईंदा आहियूं पो लूणुो हैड लॻाए रखूं अधु कलाकु खनि
अच्छा भेण
थोरो नूणु लॻायूं र हैड थोरी लॻायूं जैसां बढ़िया रंग ईंदो अथव हुनज
हा- हा
पोइ अधु कलाकु पियो हुजे जीअं उन खां पोइ घी में फोटा नंढहा और सौंफ़ कारो मिर्च विझी करे थोरो तिड़के तंहिंखां पोइ गिलास पाणी विझी अ ॻाढ़ो मिर्च विझंदा आहियूं जिअं रंग सुठो अचे
अच्छा भेण
तंहिंखां पोइ खंडु विझी खंडु घुमाए थोरो घुमाए करे वरी पोइ अम्ब विझंदा आहियूं में गरदो आहे अम्ब बि ॻरी वेंदो आहे खंड बि री वेंदी आहे पोइ टाट ई मिल दारूं टाटरी सां न खंडु जमंद कान अ जीअं असां फ्रि पूरापू रखूं था न त खंडु ॼमियल न लॻंदव हुन सां
पोइ सोडियम पंहिंजन जो ई पाउडर विझंदा आहियूं हुनसां रब ख़राबु न थींदो अथव
हा भेण हा
हा हा भेण हिन स मुरब्बो वरी ख़राब न थींदो अथव
हिते तोता परी न मिलंदा आहिनि न भेण असां हुन नंबर जो ठाहींदा आहियूं त छा चइबो आहे सभिनि खे
हा
ममी जो मां क पेकनि मां खणी ईंदी हुयमि हाणे छा थियो आहे न भेण कोई खाइण क नथो करे धीअ मुंहिंजी शौक़ी न आहे पर थोरे वज़न जी बि चिंता लॻंदी आह
हा सही ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह वज़न जो वधीक थी वियो आहे न
हा त मां चवंदी आां बेटा न खा हूंदो त पोइ वरी रुखो ई खाईंदी भेण पराठे वाटे सां न खाईंदव भेण खणंदी कटोती औरखियूं खाईंदी त मां चयोमस त न वठी हलो बेकार जो तूं मिठाण खाईंदीअ हूंदुई कान त खाना करे हा इनही जे करे वेहम मां ठातो न मुरब्बो
खाधा अहिड़ा थी विया आहिन न जीअं हुननि सां वज़न वधे ई वधे त माण्हू मैदे जी शयूं खाए थो
ॿाहिरि जा खाइन ता न भेण ॿार
पहिरों इहे ॻाल्हियूं हूंदी हुयूं वज़न वधी वेंदो वज़न वधी वेंदो पहिरों पाण कम में बि पाण कंदा हुयासीं हाणे त भेण सभु दायूं लॻियल आहिन
हाणे कॾहिं बि नथा सिघऊं भेण पहरि तो एतिरो हाणे भेण पाण अहिड़ो मथे बीह करे रोटी करणु सिखियासीं अंग्रेजनि खां की पहिररीं असांजी लामारियूं त हेठि वेहंदी हुयूं ह न जद हूंदी हुई न भेण तॾहिं बि मूंखे चवंदी हुई कुआर मथे छो थी गैस करे हेठि करे वेह न वेही करे ठाहे पोइ मूंखे चवंदी ज ॾ्यंघा न सूर कंदे वेही करे ठाहे पर भेण वेही करे खाली ॾ्यंघा न हलो ॾ्यंघ भेण सूर खां अथारु पेट वेट भी अंदर थी वेंदो आहे
हा अंदरि थी वेंदो त भेण हूअ वेही करे पाण मथे प खणी सामान खणूं था वेहूं था खणूं था वेहूं था त असां पंहिंजी जीअं जीअं अॼु कल वञनि था व्यायाम करणु हुनन खां घर में सुठो व्यायाम थींदो तॾहिं त माण्हुनि जे वज़ननि जी चिंता न हूंदी हुई सभु कुझु खाईंदा हुआसीं मिठो बि खाईंदा हुआसीं त सभु कुझु खाईंदा हुआसीं हाणे वज़ननि जी वधीक चिंता थी वई
उहा ई ॻाल्हि आहे न भेण पोइ हाणे पोइ आदत जो न पई त वेहूं जो न मां चयोय मम्मी न मां ॿी करे कंदी आहियां म मूंखे सही लॻंदो आहे हलधे चलदे रोटी ठयी वेंदी आं हलधे चलदे रोट थी वञे भेण पर हाणे ॾ्यंघा बि सूर थीयूं करेनव छा चइबो आहे ऊंधो वधे थो पेट कमर वधी थी वञे बाक़ी माण्हू सनो लॻो पियो आहे सिंधी जे पत पोइ त ई पतो पवंदो आहे
हा हिनी करे
मेले में वेंदव न सिंधियुनि खे सुञाणे वेंदव
हा भेण सही ॻाल्हि
सिंधियाणी अचे थी असांजे भॻवान जी दया सां सभिनि खे सुञाणे पहिरें वॾियूं चवंदिय हुई निकिरे पेट त ठहे सेठ
हा
ममी हाणे त सभिनि जा निकता
सभिनि जा निकिता पिया आहिन सही ॻाल्हि आं
हा हा
न निराण वञनि वज़न वधण सां वरी बीमारियूं बि थियनि थियूं
हा ह
तरह जी बीमारियूं थी वञ थियूं अॼुकल्ह वधीक सभु निकिरी वियो आहे न अॼुकल्ह खाधो ओहिड़ो कान्हे न पहिरे जेहणो हा
भेण हाणे फॉर्मेलिटी इलाही थी वयूं आहिन हाणे कोई अचे वञ त चार स्नैक्स ठाहे भेण, पो खाली ठाहियूं उन्ही जे लाए थोङी न था! पो सॼो घर खाए थो।
सॼो घरु खाईंदो, अचु वंञ में पेंरों पेंरियों ॿ प्लेटा बि कढंदा हुआसीं त ठही वेंदो हुयो कमु, हाणे त घट में घट अठ प्लेटा कढु, हुन खां पो कुझु ठाहे कर, ठाहे कर त पो ठहंदो त इहो ई सब न कि छा ठहंदो?
हा असां नंढा हूंदा आ जींअं त मम्मी जन शाम जो ॾीहं, ॾीह अरे ॾींहं जी रोटी ॿीं -अंढाई बजे खाराइ रखियन, पो लॻे बि हिकदम मम्मी परांठो पचाए करे मतलब हिकु पराटो मोटो पचाए त सभिन खे गड करे चांएं सा ॾे, अहिड़ो त वंणे पो प्रेम सां उहो खाई करे पढ़ऊं खेॾूं, अंउ हाणे शाम थींदी आ ऐं मम्मी स्नैक्सा ठांईंदी ॿारनि जो। हा हाणे शाम थिए थी, स्नैक्स ठाहे, अच्छा नथी ठाहे पैसा ॾे त मां ॿारहों थी खाई अचां। समोसा औ पकोड़ा मिलदा हुया। हाणे त भेण घर खां ॿाहिर निकिर काथे बि त मोमो त छा चइबो लॻा पिया मोमो हा बर्गर तव्हांजा थिया, चौमिन थियूं और मैगियूं, पंद्रहें रुपये में वठी था अचनि मैगी खाई वठंऊं था।
हा
तादी मैगी खाई वठंऊ ता, स्कूल नंदा न हू मैगी खाई वठऊं था। ॿार स्कूल त वरी बि भाॼी फुलको खणी वञंनि था।
हा स्कूल में त वरी मना करेन ता न, न खणी अचो।
हा हा हा
सही करंन ता भेण, ईअं ॿार खाइण त सिेखन ता फुलको भाॼी, पर इअ मैगी मैगी जी आदत नथी वंञे, ह मुंहिंजो पुट बि कंहिं मइल चवंदो आ, मैगी ठाहे ॾे। मैगी ठाहे करे चए ॿुधाईंदी आयांसि, मैम वरी खाइण न ॾींदई बुक्ख ते रहिजी वेंदे। पो चवंदो हा मम्मी न ठाहे ॾे, हल ठीकु आ पूड़ी भाॼी ॾिजंइ, आलू पूरी ॾिजंइ, वरी याद ईंदुस मैगी ठाहे ॾींदीअं, वरी चवंदम मैम न खाइण ॾींदए बेटा।
महांजो बि छा चएब आ भेण, बेटो त ॾाढो मतलबु कि पंहिंजे मन वारो आ। कोई शै में चवंदो टेस्ट नथो अचे, मम्मी टेस्ट नथो अचे। मां चयो अलाए कहिड़ो तूं भॻवाननि वारो मुंहुं खणी करे आयो आ कि तोखे कंहिंमें बि टेस्ट अचे हिकिड़ी, रोटी खांइंदो पयो, मां च जं मां चंअंदी आहियांस कि बेटा, भाई भाॼी खा, मां कल चवांस पई कि तोखे गोबी भाॼी ठाहे ॾियांई तोखे घुघरी बाज़ार वांगुरु वणंदी थई, घुगरी आलू ठाहे करे त चए तो उते त मूंखे ॾाढी वणंदी आ, तूं भले ठाए डे पर स्कूल में गरम काथे मिलंदी, मां चयो पो मां हुते वेई करे ॾींदी। इ खाइण जी पई आ आदत त स्कूल स्कूल में त टिफ़िन में ई न मिलंदी तोखे।
न सई ॻाल्हि आ भेण, सही ता चओ।
तोखे वणंदी तोखे मां ॿी भाॼी करे बि ॾियां त उह तोखे कोसी वरी माण्हू काॾो ॾींदो तोखे टिफ़िन में पैक कंदमि तॾी न तूं खाईंदे।
हा सही त चओ, ऐं स्कूल में त थधी थी वेंदी न।
थी वेंदी न, केॾो बि भेण टिफ़िन बणिया वठी अच तॾी बि न
थदी थी वेंदी भेण, कंहिं महिल ॿार खाइनि ता कंहिं महिल छुटी मिलनि ती।
ॿहो थींदो आ महकी न वञे।
हा अॼकल्ह त मना करेनि ता न गरम गरम पैक बि न कयो। और प्लास्टिक वारे टिफिननि में बि न पैक कयो।
अ हा
ऐं जेका एल्यूमिनियम फॉइल ईंदा आहिनि इन में बि न पैक कयो असां त कागरनि में पैक करे ॾिंदा आयूं।
हा भेण असां बि मां बि उहो बटर पेपर मिलंदो आ न, उहो बटर पेपर पर घुराईंदी आहियां भेण उनी में पैक कंदी आहियांनि। औरे छा चैबुआ रोटी तसि स्टील जा टिफ़िन ॿारनि खे वठी ॾिना आहिनि, पाणी जी बि स्टील जी बोतला वठियूं आहिनि।
हा
इयो पे लयूता
हा असां बि स्टील जे टिफ़िन में ॾींदा आहियूं, स्टील जो टिफ़िन वठी आई आय। हुन में ही ॾींदी आसि।
हा
पाणी त अञां नंढो आ न त स्टील जी बोतल वॾी हूंदी आ न, न खणी वञी सिघंदो आ, चवंदो आ नंढी बोतल ॾे, नंढी बोतल प्लास्टि क ॾींदी आहियांसि।
हा मां आणींदी आहियां, मांजो बेटो चवंदो आ ये वारी बोतल छो ती ॾे, मां चयो बाबू सभु कोई कहता है की स्टील जी खणी अच स्टील जी खणी अच, स्टील जी दीदी जी बि वठी आई आयां त तुंहिंजी बि वठी आई आयां।
हा सही ता चओ।
हा ॿयो सभु, बढ़ि ढिया
हा सभु बढ़िया बसि हाणे रोटी-वोटी कंदासीं
हा मां बि चाढ़ा ती भेण बसि। मांजे घोटु खे आदत आ जल्दी रोटी खाइण जी, उ नाश्तो न खाईंदा आहिनि।
हा न भेण असां ॾे देरि सां खाइनि ता न रोटी, त पो जॾी कयऊ। देरि सां खाईंदा आहिनि त पो ओड़े हिसाब सां ई ठाहींदी आहियां, जे कोसी कोसी खाइनि। त थदी वणे बि कानि ती न।
न न थदी रोटी त भेण हिकुदमि नथी वणे पई, न त मानी खा असां ॿी अढाई बजे ताईं खाईंदा आहिनि हाणे मां चढ़ा बीठी आहियां चाढ़ंदमि त पो खाई वठदा तीए।
हा न पो असां ॾे न खाईंदा आहिनि न हेॾो जल्दी, वरी राति जो बि मां इने करे पांजे पुट्र जे करे तॾहिं बि थोडो जल्दी कंदी आय की जीअं खाई वरी करे सुम्हे वरी बस वारो चईंदो सुम्हें तो। इन करे जल्दी करे ॾी, खवाईंदी आयसि हुनखे, न त पो देर सां कंदी हअम। ऐं छुट्टी हुयूं त देर सां ठाहींदी हुई माव।
हा
खाइनि देर सां दुकान सां ही देर सां अचनि था पो देर सां ही खाइनि था।
हा न न मां त रात जो